हँ
हँ नमस्कार
जी नमस्कार और बताउ अहाँके की हाल छै
हँ यहाँ के हाल तऽ नीके छै अपने के की हाल छै
हालचाल सब नीक छै अ अपन बताउ ने अपने के की हाल छै
हमरो सब नीके छै अपने मोतिहारी घूमेय छै काज
न हम क घूमे छीय आज छोड़ देेले छी
आ
अहाँ के खाना पीना भए गेल छै
हँ खाना पीना तऽ होइए गेलै छै खाना पीना हो गेल छै
जी हमर खाना पीना तऽ हो गेल छै अहाँ खाय छी मोन लगा के
हँ हां मोन लगाक खाइ छी अपने मोन लगाक खाइ छी
नाह हम कह मन से खाइ छी जैसे खााय छी ओ सेह पढ़ो के चाही समझले की न
हँ ओ समझै छी अपने न पढ़ैइ छि का
हम न पढ़ै छी हमरा छोड़ू ने हम जे समझाय छी ओ समझु ने अहाँके
हम समझाय छै समझाउ समझाउ
जैेसे अहाँके खाय मे मन लगा के खाय छी ओ से ही अहा के पढ़हो मे मन लगा के पढ़ेके चाही समझली की न आ ई जो बात बात में अहाँके भाग जाइ छी घरे से तऽ ई बड़ा दिक्कत वाला बात छै हमझ जे दिन पकड़ लै छी ओ दिन बारा दिक्कत होइ जाइ छै
आवाज फ्रेश न अबै छै अपने के
आ हम बोलै छी तऽ अहाँके समझ आबै छै हम बोलै छी आकि जो बात बात में घ
रुक रुक के आबै छै
अब ठीक जाइ छै
न अबियो ठीक न अबै छै
तब हम ना कछु कर सकैत छियै हमर की गलती छै आब ना जाइ छै तऽ अभियो नीक न जाइ छै की
हऽ आब नीक अबै छै।
हम बोलै छी अहाँ केँ हाउ तऽ नीक जेबे करे छी हम अहाँकेँ बस इहे एतना कहे छी। की जो अहाँ बार बार घर छोड़ केँ भाग जाइ छी बिना बतैले ई बड़ा दिक्कत करै छै एक दिन समझलिए कि नै
नै हम बताए केँ जाइ छी। घर वाला भरोसा न करै छै।
तऽ भरोसा काह न करै छियै अहाँकेँ चेलबा पे ना करै छै अहाँ केँ कुछो करले होम काण्ड एहि कारण
हम कोनो कान न नु करै छै।
बिना काण्ड करले घर बाला थोड़े विश्वास करै छै?
विश्वास ना करै छै।
अच्छा कोनो ने अहाँ तऽ कोनो दिक्कते न छै। अच्छा कोनो पढ़ाइ लिखाइ ठीकसँ करै छी नु अहाँ? पढ़ाइ लिखाइ मे कोनो द पढ़ाई लिखाई में कोनो दिक्कत न नु छै अहाँ केँ
न पढ़ाइ लिखाइ मे ना नू दिक्कत होइ छै पढ़ाई लिखाई मे बड़ा न मोन लगै छै हमर।
हँ पढ़ाइ लिखाई मे मन लगेबे करै छी अहाँकेँ बिना मन लगेले पढ़ाइ लिखाई में कुछो ना होइ छै अहाँ केँ तऽ ई बात पते छै
जब एतना समझदार छी अहाँकेँ तऽ काहे लऽ काम गलत गलत करे छै काम करे केँ चाही नीक जैसन रहे केँ चाही अहाँकेँ न समझ में आबे छै कि
हम कमवा नीके करै छी।
कोनो भरोसे नै करै छी।
तऽ काहे नै भरोसा वाला काम करे छै कि लोग अहाँ पे भरोसा करबो करै छै।
कोनो भरोसे नै करैत छी तऽ हम की कहै छी।
अच्छा आम उम खाइ छियै कि न
न आम नुनू खाइ छी आम में बड़ा पिलवा होइ छै आम देख केँ खाय छै अपने
हम तऽ आम न खाय छी एहि ले हम अहाँ से पूछे छी कि आम उम ना खायल जाइ छै समझली आम खा आम तऽ बड़ा दिक्कत भऽ जाइ छै आजकल
हँ गैस बना लै छै न
न ना उतना गैस उस हमरा ओ सबके समस्या न छै हम अहाँ ऽ बताय छियै कि अहा के बनिया रहै छी अहाँ के तबियत नीक रहैत छै नु तऽ आम उम से दिक्कत ना आ जाइ छै अहाँ केँ एहि ले हम अहाँकेँ बताय छी हमरा कोनो समस्या थोड़े छै अहाँ से
हँ समस्या तऽ नहिए होइ छै
हु और बताउ ना अहाँकेँ तबियत सब कैसन छै
हँ हमर सब तबियत तऽ बड़ा नीक छै अपनेके तबियत सब नीक छै
देखू हमरा तबियत मे कोनो समस्या न छै तैको समस्या न छै समस्या जानै छी केने छै
केने छै
ई अहाँके के बारे मे हम सुन ले छी नू तऽ हमरा समस्या बढ़ जाय छै आहाँके हम केतना बार समझाय छियै कि अहाँ नीक से रहै छियै तऽ हमरो इज्जत बनल रहे छै हँ इतना गलती करै छी हमरा समझे न आबै छै
हम तऽ नीके करै छी हम कोनो गलती करबे न करैत छी
जी नमस्कार चलू तऽ अहाँके विश्वास तऽ छै हमरा छोड़ू आओर सब बताउ आ जे बोलै छी कहलहु क हमरे साथ जाइ छियै आ चल जाइ छियै अकेले अह कहिये मतलब क एहि कारणसँ विश्वास न करै छै अहाँके पता छै
की कहै छी
आहाँ बोलै छी कि जरे चलैके है आ चल जाय छी अकेले अकेले तऽ इहे कारण लोग विश्वास न करे छै अहाँ पर बोलै छै की ओ बोलै छै किछु आओर आ करै छै किछु आर ओ सेअच्छा ओकरा से गोर लाइग बेकार छै ओकरा पे विश्वासे करना बेकार छै इहे कारण वा से अहाँ के न पता छै कि
हम कॉल करै छी अपनेके पास न उठबै छै तऽ हम चलि जाइ छी
तऽ अहाँके तऽ पूछम बोलबै तऽ अहाँके तऽ समझो के चाही कि जो आदमी चारि बजे उठले छै चारि पाँच बजे नू आ पाँच बजे सुते गेल छै उ सात बजे कैसे जग जाइ छै इतना न समझ मे आबै छै
सात बजे नानू करै छै
केतना बजे करै छी आहाॅं।
हम तऽ नौ साढ़े नौ मे कैले छियै।
तऽ साढ़े नौ मे कैले छै। तऽ अहाँके अपने समझू चारि घंटा मे आदमी के नींद पूरा हो जाइ छै
हमर दू घण्टामे सुतिके नींन्द पूरा हो जाइ छै
अहाँ अपन छोड़ू ने अपन बात अहाँ कायेला करै छी अहाँ के महापुरुष छी
अपने महापुरुष छी हम न
अपने के बड़का महापुरुष छै।
अपने महापुरुष होइ छै।
आओर बताउ अहाँके पढ़ाइ लिखाई नीक ढंग से चलै छै नु।
हँ हमर पढ़ाइये लिखाइये तऽ नीके चलै अपनेके पढ़ैइये लिखैइये नीक चलै छै।
ए हमरा छोरु छोड़ू ने महापुरुष के बात करू।
हँ महापुरुष नहबै छै।
आहाॅं के
हम महापुरुष हयले नय छै।
तऽ क्या होगा। आप महापुरुष न छै तऽ की छै।
हम कुछो हैले नै छी।
ये इे इहे कारनवा से अहाँ पीछे रह जाइ छी अहाँके पता छै।
हमे सब पाता छै।
अहाँके कुछो बनल के रहे के चाही अहाके पता छै आजकल इंटरनेट नीक ढंग से न चलै छै। बड़ा दिक्कत हो जाइ छै।
बहिन काईल खेत पर अईभि की। की कहै छै।
नेट ठीक ढंग से चलबे ना करै छै इतना दिक्कत होइ छै कि अहाँके की बताई।
हँ नेटवा तऽ ठीकसँ चलबे नहि करै छै तऽ।
अहों के समस्या भईल छै की।
हँ हमरो समस्या होइ छै नेटबे नहि चलै छै।
हमरा तऽ लागत रहे खाली हमरे समस्या हल।
नहि जौन समस्या अपनेके होइ छै उ समस्या सभके होइ छै।
हँ महापुरुष सब के भऽ गेल छै।
हँ महापुरुष अपने छै।
हँ तऽ हम तऽ छी महापुरुष अहाँके पता छै अहाॅंक जो हम एगो एकाउंट खोलवा लेबे छै हमरा पासबुक मिल जाय छै।
हँ
हू
तऽ एकाउंटबामे पैसा ना होइ छै।
हजारे रुपआ छै लेकिन ओहो कट जाइ छै ओ एन एस एन एस कुछो हँ ओ एन एस एन एस कुछो होकै छै न समझै छी तऽ तऽ उहे मतलब की खुलवा लेबे छी कि अठारह साल में सब पैसा मिले छै दस परसेंट के ब्याज पे लगा के ओकरा बाद साठ साल प्लस उमर जाइ छै तऽ अच्छा खासा आवरी मिलै छै तऽ उहे कारण मतलब कि हो जाइ छै अहाँ समझबे करै छियै की बोलै छिय।
हाॅं साठ साल हो जाइ छै तब मिलै छै।
हँ मतलब कि तीन साल तक तीन हजार रुपआ देबे के छै। आ अठारह साल हो जाइ छै। तऽ पचीस सए रुपआ मिल छै।
ह तब तऽ अपने बारा पैसा कमाइ छै।
एहिमे पैसा कमाय वाला का बात छै। ई तऽ मतलब क दोसर चीज न छै। इहे कारण अहाँके हम कहै छी। महा पुरुष समझली आर कोनो कारण नहि इए कारण।
इहे कारण अपने बहुत, यही कारण हम अपने के आइडियासिम कहय छै।
अच्छा तऽ ठीके छै आहाॅं महापुरुष छीयै हम आइडियस। हम अपन दिमाग लगाबे छी अहाँ अपन की करे छी हमरा समझ के बाहरे जाइ छी
ह ह ह ह
आ़ओर बताउ ने अहाँके तबियत सब कइसन छै। अहाँके घर के लोक परिवार के लोक सबके तबियत नीक छै। खाना पीना अहाँ के भ गेल छै।
हँ खाना पीना सब हो गेल छै। अपने के खाना पीना हो गेल छै।
जी हमहुं खाना पीना खा लेलेे छी आ जो बगल में महा पुरुषो छै। उनको खाना पिना खिला देबै छी।
हँ बगल में भोज होना जाइ छै बगल में ना होइ छै।
आजुओ छैय की भोज
हँ आजुओ न छै तऽ खाय लऽ जा खाय लऽ कह जाइ छै तऽ हम न जाइ छै।
ना हम तऽ ना जाइ छी। चलू तऽ अहाँ स बात कर केँ हमरा बड़ा निक लागे छै अहाँकेँ दिन नीक जाय महापुरुष बनल जाय अहाँ केँ से हमहूँ अहाँ से बात करब चलू ठीक नीक छै।
चलू नीक छै।